हँ
की करै छियब
किछु नय करै छै
खाना पीना होई गेलइ
हँ खाना पीना तऽ भऽ गेल
कि खैली यौ
खेलियए दाल चावल सब्जी तरुआ
हं तै त एकदम निमन भोजन भेटैत
हँ इहे सब तऽ भेलै हं
अभी अभी अहाँ कथि में जॉब करै छी
अभी तऽ हम जॉब करै छियै दिवंक मीडिया ऑफिस छय यहाँ पे अहाँ से कहि द की कॉलिंग मलक काम सब होइ छै ओकरा बाद डाटा एंट्री के काम होइ छय
अच्छा अच्छा तऽ अहाँ उ जो फ्रिलांसिंग कहल जाइ छै ओ काम करैत छी आहाँ
हँ हँ
अहाँके तऽ ठीक बइ
काम नीके छय ओते मेहनतो नै कर पड़ै है बैठल बैठल भऽ जाइ छै
कितना कमा लेबै छी अहाँ महीना
नय देहे ई सब लोकल एरिया है पन्द्रह हजार दऽ देहे
कुछ पन्द्रह हजारक करीब तब अ पन्द्रह हजार कमा लेल दै छै त ई कोनो कम बात थोड़े छय
हँ हँ कियाकि ई सब मेन बाजार छै ई सब लोकल एरिया छय तऽ ओते दऽ देै
हूँ ह इो बात सही कहै छि
और धिय पुता की करय छी अहाँ के
धिया पुता कुछ नय करै छै सुतल छै
उत्तर कि हँ तऽ की कहै छी अहाँ अहाँ की कहै छी आ कहै छै की हँ कि आ नया पर्दा लगेले छी घर में तऽ वएह आ बतेलियै
ओ हँ किनली हँ ओहि से लगा देली
हं अहाँ के और कम्पनी के मालिक कोन छय अहाँ के जैसे
हमर कम्पनी के मालिक छथिन ए ई हिनका नाम छय बबलू सिंह
बबलू सिंह आहाँ के मालिक छै न
हँ तीन भाय छथिन ओ लोग के बहुत कम्पनी दू तीन तीन चाइर टा कम्पनी छै एकटा तऽ पूरा अथिए है लोटस होटले खोलने छथिन शादी विवाह खाना पीना के जते व्यवस्था होइ छय सब छै
अच्छा अच्छा
ओ अच्छा ओकरा बाद एगोटा ढबो छय हुनकर चलै छै
अच्छा ओ ढाबो चलाबै छथिन
हं तीन चाइर टा भाय छथिन ने तऽ सब कैटा बिजनेस सब आदमी मिल कऽ केने छथिन अपन अभी संगे छथिन
आहाँ कि जानैत कि जो काम करै छी फ्रीलांसिंग वाला एहिमे महीना के दै छै कि प्रोजेक्ट कम् लेट भेलै तऽ ओकर अनुसार अहाँके तनखा मिलै छय
नय महीना छै ओकर बाद जते अहाँ प्रोजेक्ट करबै ने ओहिपर ओ ओहिके मने मने ओहिके ऊपर छय
अच्छा अच्छा
इंसेंटिप ओकरा कहल जाइ छय
अच्छा हँ इन्सेन्टिव मिलै छय अहाँ लोकके ने
हँ जते अहाँ कऽ के देबै जते आगा तक ओ ओहि अनुसार अहाँ के ओ करत ती जोर कऽ देल जाइ छै
ठीक छैैतै
हँ, ठीक छै
हूॅं, से तॅं ई काम अगर करै ज्यादा मेहनतो नहि पड़ै छै एहिमे
और सब बजियौ अहाँ कुछ-कुछ
और सब तऽ जय-जय छै, एकदम-एकदम
भारतीय सभ्यता आ संस्कृतिके बारेमे अहाँ कुछ बतैयौ
भारतीय संस्कृति सभ्यता आजकल तऽ खूब अथि बनि गेलैए एकर प्रचार भी चलै छै।
हँ जेना कि हम कहै छी भारतीय सभ्यता-संस्कृति बीचके विश्वके सबसँ प्राचीन समृद्ध निरन्तर जीवित रहै वला व्यवस्थामे सॅं एक छै बुझलियै?
अच्छा तऽ अहाँ, अहाँ ई रटले छियै?
हँ कनी-मनी रात बुझै छीयै तऽ उ एमेना जेना की रटि लेने छियै।
अच्छा अच्छा
जहाँ अहाँ से कहि दू कि रोम और युवान जेहन महान प्राचीन सभ्यता त समयके साथ लुप्त भऽ गेल छै लेकिन अहाँसे कहि दू एहि जगह देखल जाय तऽ भारतीय संस्कृत संस्कृति जे छै हजारो वर्षके बाद भी आज अपन मूल रूपमे जीवित छै
हँ तऽ नीक बात छै ने बहुत!
हँ, औरो अहाँसे कहि दू कि सभ्यता और संस्कृतिमे के मुख्य अन्तर ई छै कि सभ्यता त मानवके भौतिक विकास जेनाकि अहाँसे कहि दू वास्तुकता भऽ गेलै, तकनीक रहन-सहनके दर्शाबै छै जबकि अहाँके संस्कृति जे छै उनकर मानसिक, अस्तित्व आओर नैतिक विकास जेनाकि विचार भऽ गेल, मूल भऽ गेल कला, धर्म ई सबके प्रतीक छै
हँ ई बात भी अहाॅं सही कहै छी जैसे कि अहाॅं का एगो काम कहै छी ओ वेबसाट भी अहाँ बनाबे आबै छै कि खाली उहे सब प्रोजेक्टके रिकॉर्डिंग-उकोर्डिंग करै छै?
न ग सारू मने छै
अच्छा अच्छा तऽ जैसे हमरा अपना कम्पनी ले लोगो डिजाइन करबाबे के रहलै हन हँ, अहाँ
हँ तऽ भऽ जेतै, भऽ जेतै, ओहि लए अहाॅं बेफिकिर रहू
अच्छा, अच्छा
हॅं भऽ जेतै, हँ भऽ जेतै।
हँ ने तऽ इहे अहाँसे पुछले छी
हँ ओकरा बाद अहाँ से कहि दू कि भारतीय संस्कृतिके मतलब बहुत विशेषता छै, जेनाकि एकटा छै विविधतामे एकता एहिमे छै अहाँके भारतके विभिन्न भाषा, धर्म, खान, पान और पहनावा के बावजूद भी एक अन्तर्निहित संस्कृति एकता पाएल जाइ छै। एकटा छै निरन्ता और लचीलापन। एहिमे अहाँ से कहि दू कि सिन्धु घाटी सभ्यता से लेक आधुनिक कला तक भारत नै बाहरी प्रभाव जेनाकि अपनायल हुनकर मूल नैतिक धर्म कभी नहि खोइ छै
अच्छा अच्छा तऽ अहाँके इतना नॉलेज कहाँ से भ‌इले
हँ ई पढ़ने छियै से कनि क याद छै एक ता छै अहाँके धार्मिकता आओर धर्म जेनाकि ई जीवन के मुख्य उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहि छै बल्कि आधु उन्नति आऔर कर्तव्य पथ जेनाकि धर्म के पालन नाई मानल जाइ छै एकटा ई विशेष एक भऽ गेलै एकटा छै वासुदेव कुटुम्बक जेनाकि पूरी दुनिया मे एकटा अहाँके परिवार मानल जाइ छै सभी के सुख होय के कामना करल जेनाकि भारतीय दर्शन के मूल मंत्र छै
हँ हमी सुनने छियै जहाँ अभी बलजीत जोन टिसन
हँ एकटा छै अहाँके ऐतिहासिक विकास कर्म जेनाकि सिन्धु घाटीभ्यता जे छै य भारत के मने कि पहिला नागरीय सभ्यता छलै जे अपने अपन उन्नत नगर योजना आऔर जल काशी प्रणाली के लेल जानल जाइ छै
अ तऽ जी ट्वेंट जी ट्वेंटी जोन समिट भेल छै ताहिमे जोन वासुतम वासुदेव कुटुम्बकम एक नाराइ केयो ल‌ई छै कि पूरा जो देश समू पूरा दुनिया एक परिवार
हँ हँ एकटा आके फेर वैदिक काल ई काल में जे छलै वेद उपनिषद के दर्शाबै के मने की रचना भ गेल छलै जिसमे जहिमे छलै कि भारत समाज के धार्मिक आऔर सामाजिक आधार देल गेल छलै एकरा जलियै
तऽ अहाँ ई कोन क्लास मे पढ़ले रहलियै अहाँ ई सभ
ई सब इतिहा हिस्ट्री में पढ़ने छलियै
अच्छा तऽ अहाँ बी ए क‌इले छियैग
हम तऽ पी जी केने छियै एम ए
अच्छा पी जी एम ए कले छियै
हँ सरकारि सरकारिए हाथ मारि लेने छलै
अच्छा हँ तऽ पढ़ाई पढ़ाई प
हँ लेकिन पी जै केने छियै एकटा अहाँके छैह मद कल और बाहरी प्रभाव ई दौड़ मे इस्लाम संस्कृति के आगमन भ‌एल छलै जहिमे कला संगगीत और वास्तुकता में नई रंग मतलब की गंगा जगुरी तफरीक के जन्म भाएल छलै बुझलि एकटा छै आधुनिक काल ब्रिटिश शासन के प्रभावसँ पश्चिमी विचार और आधुनिक शिक श्च के समय बयस भेल छलै आधुनिक काल मे एकटा महात्मा गाँंधी के विचार भए गेलै जेकरा की कहल जाइ छै इंडियन सिलिब्रेशन एंड कल्चर बुझलिहि
अच्छा अच्छा अहाँ आहाँ रुकी तह
हं महात्मा गाधी जे छलखिन्ह अपन निबन्धमे भारतीय सभ्यता के खूबसूरत रेखांकित कने छलखिन हुनकर अनुसार जे छै भारतीय सभ्यता मनुष्य के कर्तव्य मार्ग सिखबय छै आओर नैतिक ताके आगे बढ़ाबै देय छै ओकरा बाद भऽ गेल
तऽ अहाँके एगो सवाल छै कि अहाँ एगो जो लैपटॉप नया किनलिएय ह अहां जो अहां अहाँ जोन लैपटॉप नया किनलिएय ह ओ ओ कितना मे पड़लक अहाँके कियाकी ऑनलाइन ओकर दाम देखाबय गेलैय क सत्तर हजार शायद
अहाँ के कैते मे पड़लै अहाँके किनलियै से
हम हम किनलि तऽ हमरा पचास हजार पड़ रहल छै
अहाँके कोन कम्पनी छलै
हमर तऽ लेनोवो कम्पनी छै तऽ ओहिमे डिस्काउंट हँ लेनेबो छै
तऽ कतेक पड़ल छलैय
लेनेबो के तऽ कितमे हमर तऽ पड़ल छै पचास हजार
सही सही बजियौ ने एकटा के एक गोटा के लै के छै
जी आओर आओर की कहै छै अ अहाँके के अहाँके कोनलेब कोन कम्पनीक के लैपटॉप छै
हमर तऽ नहि
एं
हमर तऽ अथी के छै हेलो
हँ कोन कम्पनी के छै अहाँ कऽ
हमर अथीके छै यौ कथी कहल जाइ छै सभसँ नीक कम्पनी
सभस नीक तऽ अभी कोइ कम्पनी दाम के अनुसार मिलैत छै ने ईसभ जैसन धाम ओइसन ओइसन ओइसन ओइसन प्राइज मे मिलै छै
तऽ होइ है सबसँ नीक कम्पनी
होइ छै तऽ हँ तब कि काएल जा सकै छै
अहाँ नाम बजियौ नऽ सभस नीक कम्पनी कऽ
सबसे नीक कम्पनी तऽ ह कहलियै ने कि अहाँके दाम के अनुसार ई सब होइ छै नऽ कोइ एगो को न कोइ एगो के न कह सकय अथह अस्सी हजार मऽ भी कते कम्पनी छै जेकर नीक आबे छै कंपनी ब्रांड लेकिन अब सभके अहाँ होय कि य सबस नीक कम्पनी कोई नै छै मार्केट में सब कम्पनी ठीक छै जैसन दाम वैसन मिलै छै माल
हमर तऽ अस्सी हजार के छै